त हेलो बीस मिनट बात करना हेलो आवाज ही न यार
हेलो
हेलो हँ गोर लागे छी कहू ने जब गना ग त बीस मिनट बाद ह्म ठीक छै अहाँ कहू की हाल चाल
हमरो हाल चाल ठीके छै आओर कीसभ भऽ रहल छलै
अखन तक कतहु नहि भऽ रहल छल अंहिसभकें याद आबि रहल छै ताहिं दुआरे कॉल केलहु और सब कहु की हाल समाचार गाम घर के
एकके छै गाँव घरके हाल चाल बारिश भेलैए एखने कनि देर पहिले
कनि देर पले तब भेल छलै दुपहरमे आओर सभ आम लीची खाइ छी कि नहि नीक जकाँ
हँ खाइ छियै आम लीची एहि बेेर तऽ ज्यदे फरबो नहि केलियै हन
हँ हमरा सबके ओत बाड़ियो गाछे ने छै कोना क बेसी लोकोग सबके रहे छै पाँच पाँच बि घा दस दस बीघ्घा हमरा सबके दुनू अंगना मिला के छै कतऽ से हतै ओ ओर सब कहू चाचीके तबियत ठीक रहै छै
हाँ सबके तबियत ठीक छै
ओर अहाँ एते कम कथि ले हाँ एखन तऽ सब ठीके छथिन चलै छै कहू एतेक कम कथी लए बाजै छी अहाँ
कम हमरा कम नहि नहि हमरा कममे बजनाई पसंद तै दुआरे हम कनि शान्तिये मे रह चाहै छी कनि कम बज
कममे कथी ले कममे बजना पसं अहाँके भगवान अहाँके मुँह देने अछि तब ओकर प्रॉपर यूज करू उपयोग करु
होइ छै सबके अपन अपन पसन्द होइ छै कोइ जादे बाजल
तऽ पसन्द के तऽ पसन्द के बदलू लोक सब बुझै छै कि अहाँ घमंडी छी यहाँ लोको सब गपे नहि करबाक चाहे छी ताहि दुआरे एना कम बाजै छी
लोक सबके काम तऽ छै सोचनाई आब हम की कऽ सकैत छियै लोक सब कुछो सोचै
अहाँ ई क सके छी कि अहाँ कनि बेसी बाज क लोक क अपना बारे मे गलत सोचनाई से बच सकैत छियै
कोशिश करै छी जेते जादा
हाँ हाँ कोशिश करू कोशिश करै ब छोटी के की हाल समाचार
ठीके छै ओ एखन परीक्षा दऽ रहल छै एखन ओकर परीक्षा चलि रहल छै आब
ओकर परीक्षा भऽ गेल छै ना भऽ गेल छै ओकर परीक्षा हाँ हाँ हाँ कथी ले डाँटे छी ओकरा कहे छले हमरा कि हमर एडमिट कार्ड ने नहि हमरा कहे छलै ओ हमरा एडमिट कार्ड नहि भेटले ताहि दुआरे भैया हमरा कहलखिन कि बकी आगे से अप सबटा चीज अपने देखिये हमरा से कथौ नहि कहिए एना ओना तो ओकरापे तऽ
आ भरि जिन्दगी हम ओकर काम थोड़े करैत रहबै ओकरो तऽ कुछ जिम्मेदारी सम्भालऽ पड़तै ने
तऽ धीरे धीरे ने कि एक बायके अहाँ सबटा जिम्मेदारी ओकरे कन्धा पे धऽ देबै एके बेर हमेशा से अहाँ ओकर हाथ पकड़ क चलि चलने छियै आ एकके बार छोड़ि देबै अहाँ जो अकेले भाग चल नहि भाग
हम ओकरा कहैत छियै जे कमसे कम सीख ले जे जे होइत छै ओसब सिखने रहबिही तऽ दिक् पहिले चेक करतै तऽ पता चलि जेतै जे कहिय छलै परीक्षा लेकिन ओकरा दिमाग मे एबे नहि कलै पूरा भार हमरे पर धऽ देने रहै जे हम चेक करबै तब बतेबै
बच्चा छै ने की करौ
के बीस तारीख के परीक्षा देने रहे पहिल आ दऽ देलक बाद मे जाक
की सर्वर डाउन छै लै कतहु छलै एडमिट कार्ड बे तोड़े नहि भऽ रहल छलै हाँ एकरा नौकर कथ गलती छै अही कहू हँ अहाँ सभके कतहु होइए कि माय पे बहिन पे बरस गेलहुँ ई सब नीक बात छै आ छोट बच्चा छै ओ एतय एते आराम से रहै छै ओतऽ सबटा काम अकेले कर परय छै
छोट बच्चा तऽ नहि छै आब ग्रेजुएशनमे गेलै तऽ छोट तऽ नहिए छै
अहाँ लेल तऽ हमसभ छोटे ने छीियै
एक तैयो कनि मनी बुझऽ पड़तै ओकरो केना की होइ छै
अह पर अहीं सब बुझबियै बुझब ने
ह
बुझबैना ओर कहू ओकरा बैच कल कखन खरीद देबै
ओ तऽ हमरा नहि पता यएब पप्पा बतयथिन ओसभके बारेमे
हँ कहैत छलियै कि हमरा पापा छोटका पापासँ गप्प करयके यइ लेकिन हमरा डर लागैए हुनकासँ गप्प करयमे आइयो ओकरा डाँटि देनेे छथिन डाँटि देने छथिन सुबह मे जल्दी है भोरमे हँ तै दुआरे डरे छै बच्चा कुचारा
जाबे तक कहतै नहि ताबे तक तऽ कुछु भऽ नहि सकै छै
ह्म ई सएह बात हमहहुँ कहलियै ओकरा कखनो त तऽ लागबे करै छै कखन कोन बात पे चड़ि जेथिन आइ कहै छलखिन हेँ ओकरा कि भोरमे तऽ तू उठै नहि छह कथी नहि नाश्ता पानि प नाश्ता आय नहि लगे
हँ उठैोमे द अथी करैत रहै छै नौटंकी
कनि आसक्त लागैत रहै छै कनि आँसकत लागैत रहै छैख की कर कऽ हमरो सबके सह छै हमर भैया छथिन ने हमर भैया हमर भैया तऽ बारह बजे बजे से पहिले आखे खोले छथिन आ राति मे तीन बजे बजे से पहिले दू बजे से पहिले आँखि नहि बन्द करै छथिन
आइ काइल आदमीसभ आदतसँ मजबूर भऽ गेलैए की कऽ सकै छीै
के सबटा य के सबटा युवा पीढ़ी के वएह छै जल्दी
के इएह हाल छै एक तरफ से
हँ कोनो काज क लिअ लेकिन जल्दी नहि जल्दी भोरे उठना ह चारि बजे पाँच बजे ह नहि कस द छै एकजाम उदे जाय ल आसकत लागत रहै छै
आदमी सुतबे करै दू तीन बजे चारि बजे तऽ केना उठि सकै भोरे भोरे
अहाँ अहाँ कखन सुतै छी
हम तऽ बारह बजे तक सुति जाइ छी
अहूँ नीक बच्चा छी ने अहँके के इम्हर तबियत खराब त दुआार कहुं बारह बजे सुतय छी तक काम रहल त जल्दी सुतय छै ह तब समय ऐहन छै निदे ना होइ छैय दिन में एतेक एतेक निंद लागत रहै
तब हमर पटनामे तऽ पूरा बाढ़ि आबि गेल हेतै बारिश भेलैए तऽ
नहि नहि कोनो एहन बात ब हमरा सब जे बाढ़ि तके समस्या नहि बढ़ धारके समस्या छै ओमहर कंककड़ बाग राजेन्द्र नगर सब तरफ छै
एम्हर तऽ रोडसभपर गाँव घरमे पूरा थाल थाल भऽ जाइ छै एकदम निकलैय के मोन नहि करैत रहै छै घर से
हँ हँ हम स रहय छी छी नीक लागै छै ओकरा बाद कीड़ा मकोड़ा हरा सब आबि जाइ छै लाग छै ह
आवाज ठीकसँ नहि आबि रहल अइ
हग नेटवर्क के कोनो इश्यू हेत त‌ए द्वारेआवाज नहि निकल आर त फेन ठीके य
आओर खाना पीना बनि गेलै
नहि एखन चढ़ल छै अहाँके खेना पिना बनि गेलै
हँ बनि गेलै आब हेतै कनी देर मे खेनाइ पिनाइ नहि पता मम्मी बनेलकै ओकरे पता हेतै
हमर भाईजी छै तऽ आबि गेलखिन
हँ एलखिन हेँ एखने कनि देरमे
आओर हमर घरके की हाल समाचार लड़ाइ झगड़ा होइ छै कि नहि नहि नहि सब ठीके कोनार लड़ाइ झगड़ा हम द लाल चाची के बीच लड़ाइ झगड़ा नहि होत तऽ
हम जहियास से एलियै तहियासँ तऽ नहि देखल यऽ लड़ाइ झगड़ाके कोनो अथी
अहाँ जखन बाहर जाइ छियै ने तखन हेत हँ तख हुनका सब के एक दिन उ सब न लड़थिन एक दिन एक दूसरा के ताना नहि बारथिन न झगड़थिन त हुनका सबके खेनाइ नहि पचतै साँस नहि आब एतै साँस लेबऽमे तकलीफ होत हँ गाम घर के लोग ओनाहिए लड़े मे पास रहे छै ओकरो मे हमर चाची आ दादी त एकदम कथी कहु पी एच डी कने छथिनऑकसफोर्ड यूनिवर्सिटी स कह हँ
हम लेकिन जहियास एलियै गाँंव तहिया से तऽ नहि देखलियै
नहि नहि अहाँके कानमे नहि आवाज नहि जायत हैत हँ एयरफोन या फेर त ब
भऽ सके
हँ हँ बिना लड़ना बिना लड़ने सब न रह सकै छै आओर लाल चचा के पटटी सब खुल गेले
आब पट्टी तऽ खुलि गेल छलै आब हाथ लेकिन सीधा नहि भेलैए ठीक जकाँ
कनी टाइम तऽ लागिए जाइ छै
हँ टाइम लगतै एखन कनी
हू मम्मीयो के भेल छलैया ने तऽ अखन नीक जकाँ ओते नीक जका तऽ चलैय देख नोतै नीक जे कान छललै छै कनि टेढ़ हाायब भऽ कऽ नक से हनका सगे तऽ बड बड़क प हँ आ हुनकरो कतेक भेल छलै कतेक नहि हमसभ तऽ देखने नहि छलियैए आ वीडियो कॉल प एक दिन प्पा देखलखिन तऽ ओकरा बाद से हुनका लागल कि म्यूजियम मे राखल कोनो आइटम के कॉल कऽ के देखैत छै त कतसँ कतहु बाजल लखिन तऽ ओकरा बादसँ केओ कभी कॉल नहि कर अच्छा आओर सभ पढ़ाइ लिखाइ सभ केहन चलैया
ठीके ठाक चलि रहल छै
कखन ए्जाम अहाँके ए्जाम कखन आयब
हम तऽ एग्जाम दऽ कऽ एलियै एखन दिल्लीसँ आब
अच्छा कॉम्पिटिशन मला एजाम पर अहूँके फोर्थे इयर वा ग्रेज ग्रेजुएशन पकरा गेल
हँ फोर् मतलब अपना ऊपर छै तीन सालके करू या चारि सालके
त
चारि साल मे एडवानंस डिग्री दय छै बाकी ओना नॉर्मल िग्री तीन साल मे जरूरी नहि छै चारि मतलब चारि साल करबे करियौ
ह ऐस तऽ जरूरी कर देना छै पढ़ाइ लिखाइ सब देरमे बोबर चारि साल क बी ए क देने हो छै
जाबे तक नहि करबै ताबे तक नहि भऽ सकै
बिहार से आब क कर शिकार